हेलो हँ की हाल छौ
ठीक छी
कथी खेलां हैं
दाईल भात
आओर
आओर की कहियो आर सब बढ़िआँ छै सब ठीके छै
आओर कहै कथि कहै छै रातिमे की खेबही बना देबौ
ह कुछो बना दीहीं ने
कखन एभीहिं
एबै कनि देर मे
अच्छा ठीक छै तऽ साँझे साँझेमे तऽ हम साँझेके बनेबौ साँझेमे एभी न
हाँ
अच्छा ठीक छै आरो कह पढ़ाइ लिखाइ ठीकसँ करैय छिंही
हँ
हँ तऽ पढ़ाइ लिखाइ मोनसँ करि हैं एते खर्चा केलकौ यै पापा बाबू तोहर तऽ बढ़िआँ से पढ़ियै आर नानीसँ बात केलही ह
तू केलिहे बौआ से तू बुआ से बात केलि है
हँ हम केलियै तू नानीसँ कियै ने बात करैत छी ही नानी कहै छलौयै कि फोन नहि करैयै तब हम कहलियै ठीक छौ फोन करतौ टाइम नहि बचैत हेतै आओर कह कथी नाश्ता केलही है नाश्तामे की जनै छै लोक
नस्ता मे केलियै भात दालि भुजीया
चाह पियै छी ही चाह पियै छी ही चाह पियै छी ही
नह
ओ तऽ चाह बिस्कुट किया ने खाइ छी ही भोर कऽ
अथी सब जे खाइ छै
ओ आर
आर बौआ रो कथी कहै भोजनमे की सब दै छौ
भोजन मे उहे भात दाल सब्जी चिप्सता बड़ी आओर कथी
ह तऽ हमहूँ तऽ आइ दिनमे उहै बनेने छलियै भात दालि आलूके सन्ना आ चरौरी छानने छी खेलियै यै
हू
आ साँझमे बना देबौ तरकारी रोटी बना कऽ रखबौ दूध छौ आम रहतौ खा लिहै
हँ ठीक छै
आर बौआ त आब एबेे कर एतौ कनि दिनमे
ओ लेह बात कऽ ले राजेश से
आओर कह
सभ ठीक छै हँ रुक दै छियै हेलो
हँ
हू की हाल छी यौ ठीक छी
हँ तू
ठीक छियौ
आर मुकेशसँ बात होइ छौ
एखन कहाँ भ रहल छौ अपने मे बिजी छौ कखनो उम्हर जाइ छौ कखनो इमहर जाइ छौ
अच्छा ह आर कह
राम बाबूजीसँ बात भेलहुए
कहाँ करैय छौ फोन आ छोटका मामा से बात करैय छी बौआ
कहियो कहियो कऽ लै छियै अच्छा छोड़ दोसर के बात खाना पीना भेलौ आ हँ कीसभ
दालि भात सन्ना बनेने छलियौ आ चिप्स छन ने रहियौ आर तू सब की खेलां हैं हँ आ तू की खेले हैं
आइ ओह खेलू या भुजिया चावल दालि
हँ
आओर कहु
आओर सभ चलि रहल छैय भगवान कृपासँ सब
आ ओ
गरमी छौ ओमहर
आओर तू कहब ने बेटा
उमहर गर्मी छौ कि नहि
गर्मी तऽ बड़ छौ बौआ रो एहन करा रौदा छौ
हँ
से की कहियौ कपड़ा लत्ता खींच कऽ देने छियै रौदमे से हिमते ने करैय उतारयके तते कड़गर रौद छै पानि के नामे ने लै छै मेघ लगबै छैय आ कोय निहेबे नय करै छैय। के
हँ
आ पता छौ अपना खिड़की मे ने बौआ रौ बिड़नी के खोता लगा देलकौ या।
हटा दी
आ पता नहि ओकरा राति मे ने पानि झो कबै गरम पानि तबे हटतै डरे खिड़की नहि खोले छियै।
आओर कह।
आओर सब की कहियौ?
आ पढ़ै छीही कि नहि पढ़ै छीही तू? हँ तऽ हम त जेब क करै छियै मन्दिर तऽ जेबे करै छियै भोरमे जेबै पूजा करय लए साँझ कऽ जाइ छियै साँझ लेसय लए।
पापा आबैत छैय तऽ साँझ लेसँके आबि जाइत छीयै तब जाइत छियै। पप्पाके चाभी दऽ दै छियै पप्पा छओ बजे साँझमे
अच्छा अबै छव सााँझमे छओ बजे। उ आओर सब ठीक छैय।
छैय बेटा?
ह नानीसँ काल्लहि बात भेल रहा।
अच्छा की कहै छलह नानी?
उहे हाल समाचार।
कहै छला हमरा एक दिन फोन केने रहा तऽ छौड़ासभ अयतहु तऽ कटहर आम लऽ जयतहु बहुते छैय कटहर कह कहलीयै छौड़ा सब छौ ललब पुआ ओ थोड़े जेतौ लाबऽ ले आम कटहर। जेबिहे बउवा रौ कटहर आम लाबय ला?
जेबय देखै छियै अगर समय मिलतय क तऽ जेबै
तऽ छुट्टी मे अयबही ने त चलि जइहे आ दू दिन एते रहिहे तकर बाद चल जयहे नानी गाम आ पाँच छओ दिन रहीहे। हँ एखन ओहो एखन मामिओ आयल छैय आ लड्डूओ आयल छैय तऽ बड़े नीक लगतै तौ ब
लड्डू ठीक छैय ने?
लड्डू ठीक छैय तते ब दमाास भऽ गेलै ह कि नानी के जे केबाड़ी ख खोलतौ नानी तऽ सीध भायग जैतव तव बाहर। नानी पछा प छा आरु आगा आगा।
नानीके हार ठीक भेलै?
हँ नानीके एखन हाथ ठीक छैय आ चालीस दिनके प्लास्टर कऽ देलकैए आब ओ कटतै नाना बाबा अयतै तऽ कटेतै प्लास्टर।
कहीया दिन।
तोरा अयगला सोलह सतरह तारिखके।
सोलह सत्रह तारीख के। जुलाई मे ने की जूनेमे
जूनेमे आब भऽ गेलै ने पन्द्रह दिन भऽ गेलै प्लास्टर केेला। हां हमहु जेबै एक दिन देखऽ ल बीच मे नानी के। त बाबा सब अबै छैय ने तखने जेबै तऽ बबोसँ भेट भऽ जायत बड़को मामा मामी अबै छैय तऽ सभसँ भेट भऽ जायत। पूजा उजा करतै ने तऽ जेबै आ अपन पूजा पाठ भऽ जेतै फेरो चलि एबै।
छैय
हँ सतनि दिन भगवान के पूजा करेतय। आ उपनयन जे भेल छलै अपन बौआ के आर्यन के तऽ सवा सालके बाद पूजा होइत छैय तऽ पूजा नहि रहै करेने मलेमास पड़ि गेलै ने।
ओ
तऽ पूजा केना हेतै तऽ आब मलेमास खतम हेतै तऽ पूजा हेतै।
ह आओर सभ ठीक छै
हँ
आओर
आओर इमहरो गर्मी बहुत छै बापा रे हालत खराब कयने
हँ रौदे तते रहै छै ने हौ से किछु कहैके लए ने आओर कहय आर आशतोष ठीक छै
आशुतोष ठीक छै
हँ ओकर तबियत ठीक रहै छै
हँ
आ लीवरमे जे छलै प्रॉब्लम से आब ठीक छै
ऐं
जेबै कनी देर बाद कनि बाहर मौसमके जायजा लेबै केहन छै मौसम
आ आशुतोषके जे लीवरमे छलै सूजन भऽ गेल से ठीक छै आब
ह अब ठीक छै
ओ आओर कहू
आओर उहै सभ चलि रहल छै
ह आ बौआरो आशुतोष के जनौउ भऽ गेलै उपनयन
नहि
कहै छलै ने ओकर दादी जे उपनयन हेतै इहै बेर पता नहि
नहि नै कयलकै
करतै तऽ अपना सभके कहबे करतह कि नोत हकार देतऽ कि
हू
कहते तऽ जेबै बौआरो उपनयन मे जनौअ करते तऽ जेबै की कहतै तऽ जयबै तऽ जेबै ने
कियै जेबैं
जेबै कपड़ा लत्ता देबै बड़ुआके कपड़ा देबै ओकर दादीके देबै ओकर मायके देबै ओकर बापके देबै सभके कपड़ा देबै की
उपलैन दिना जेबै आ ओकर परात भेने
ह ठीक छै तऽ करबौ फेर बादमे
अच्छा ठीक छै
ठीक